हेलो
हँ बोलू ने की हाल समाचार छै हमरो ठीके छै
आओर सभ बतै छी का करै छी
सब ठीक छै अहाँके एने नीम्बूके पेड़ छै
हँ नीम्बू के पेड़ छी ऊ बड़का थोड़ा बड़का छै ने बाजार मे मिले ओ छै तऽ ओ जो अपने कहै छै कि ननी नानकी होइ छै तऽ ओ पेड़ ज्यादा छी का देय लेय कि ना कोनो के कोनो के दी कि की ना
पेड़ से तऽ नहि पता पेड़ तऽ एकेगो छै यहा
हाॅं
पेड़ रोपायल से मतलब डाली काट के फड़ै छै कि ओ ले हमर मम्मी ने ओकर निम्बू ले गेल छलथिन न नानी कहने तऽ ओकर शायद ओ कही गाड़ देलथिन ओकर बिया के ओ नीम्बूए से उहे से फड़ उहे से बड़का चूका हो गेले नानियो के ने हमरा पेड़
लाए छी ने तऽ हँ लाए छी तऽ हमरो दै छी ठीक
हँ देब आब पूछैके पड़त कि निम्बूसे उ पेड़ फर गेलै कि निम्बूए लेके
पेड़ ना दै छी तऽ पेड़ से तऽ दिक्कत होइ छै ने लाबे मे
हँ अब अभी तऽ अब पता नहि अभी अभी छोट एकदम ह फूल निकलैत छै कथी अभी दू तीन महिना पहिले ने बहुते फड़लै फेर सब तऽ
हम गय छी एगो गाँंव मे तऽ हम ने स्ट्रोबेरी के पेड़ लाय ले छी ठीक तऽ हम खूब अच्छे स्ट्रोबेरी भी जम गेल छी पर अंन्दर से सड़ गेल आ बड़ा बड़ा हो गेल छी आओर सर गेल काहे कि ध्यान ना दे पयली काहे कि घर मे शादी रहलक बड़े पापा के बेटा के ओहिमे फस गेल बस ओय मे ध्यान न दे पैली बस सर गेलक सोची ले कि ओकनी आ केऽ नऽ आ पीछे रोपले रहली तऽ ओ ओ के ना खूब केयर केयले छी आ ओहिमे खूब फर गेल छै ओ स्टॉफरी हम अपने से रोपले रहलियै पर सर गेल एम किछै जे कि का करै छै कि ना कोई बर्तन मे मिट्टी रख के आ खरीद के लेऽ या केऽ उ छत पे रख दैय छिये उऽ पिज्जा मैम ओहिमे सोचै छिये कि हँ लाग के रहलक एकदम अच्छा से स्ट्रबरी कहे न की पक गेल रहलक पर सर गेल रहलक
चार
आ घर मे शादी रहलो छै तऽ ध्यान न दे पैली
ह तब सोचे छलि की आके लेऽ आइम तब एगो पेड़ लगाइम करटून मे लगाइम
हम तऽ बहुते देखैत छी रोपय लागि कथि न रोपा जाइ छी तनि ओकरा ध्यान देबे के पड़ै छै न
हँ ओ हमरे लापरवाही से खराब हो गेल छै ना तऽ न हो जाए तीस रुपआ मे खरीदले रहली उ बेरुआ हँ
लाग गेल रहलक तब तऽ लाग जायत अगर ओ
घ्या तहः तऽ रोपै दिन एना के कहैत रहि न कि फर गेल रहल स्ट्रबेरी फिर मम्मी ताक ले छी कि अपना रोप तोप करे छी तऽ सड़ गेलक पेड़ो सूख गेलक तऽ ध्यान ना
तऽ फर गेल रहलक ओह मऽ
तऽ उऽ फल फड़ गेल रहलक फिर पेड़वा सूख गेलक कुछ दिन के बाद शादी रहलक छै तऽ हँ एक बार कै न फर्स्ट टाइम निकल लच न तऽ उहे सरल लऽ निकल गेलक
तऽ फल केे त बड़का बड़का एगो निकल लक की कै गो हइ की बड़का बड़का
दो गो फड़ गेल छै दूगो छोटा मतलब मीडियम साइज मे रहलक खूब बड़े न रहलक इतना क्यो के ध्यान देती तो बड़ा हो जाइ थोड़ा सा लापरवाही से खराब हो गेलड
एहिसँ हमरा स्ट्रॉबेरी तऽ खाइमे नइ नीक लागै छै मार्केटके
हु त सोची कुछ दाल मे हाँ कुछ अभी न बा न सोचे तानी की कुछ फिर खरीदम कैसे अच्छा अच्छा फल तऽ रोपब
आब महँगा मिलैत छै एहिसे मतलब की फल उल खरदम तऽ कते महँगा मिलै छै खरीदे
हँ कहु ना
अपन से रोपल अपन से निकलल ओकर टेस्ट अलग रहै छै आ उ सब कहिया कहिया के रखै छै डब्बा मे पैक कै के
थोड़ा सा कीड़ा के दावा रख दैय छी तऽ नीक नीक हो जेते पर ना ध्यान देय छी कैही न एगे चीज शादी रहै छी तऽ बीजी हो गेल रहली भाइ के साथ एक महिने से बिजी छिये तऽ आ करनियो
आ ई की कहै छै अनारस ई इ की कहै कथीमे आम सु य नहि आबै छै
न नरसा
की कहै छी
अनारसा अनारस अननारस जो कहै छी पाइन एप्पल
हेलो हेलो
हाँ बोलू ना की और फिर बताउ की कहै छी अहाँ हाँ की कहै छी आवाज नहि जाइ छै की
चावलके अनारस खैले छी अनारसा
की नहि की कहली
चावलके अनरसा
नहि कैसे कैसन लागै छै खायमे
नीक लागे छै का करै छै की चावल अरवा चावल के धो दै छै आ ओके धूप मे थोड़ा दे सुखा दै छै ओकर बाद खल मे कूट के ओमे दूध रख के आ चीनी रख के छान दै छी आ गोल गोल कर के तेल में छान दै छी नीक लागे छै मम्मी बनेले छियै ओर तिल वला साट देबे छियै ओमे
ओ कैसे बनै छै
ओ ने चावल के काक धोके अरवा चावल से बनै छै धो के सुखा के हल्का सा सुखा के पानी मड़का के खल मे कुटी आ मिक्सर मे पीस दी छियै अ का करे छी क ओहिमे दूध रख चीनी रख के सान दै छै गोल गोल बना के आ तिलवा अबै छै ने उजरका ओहि साट देबे छै छान देबे छै रिफाइन मे
कली दुध बहली दूध के बनैत छै खाली दूध के जरा जरा के आ ओमे चावलके आटा ओ गोल गोल कऽ कैसे बनै छै जैसे दल पिट्ठी बनै नहि आटे रहै छै साथ जैसे दाल पिट्टी बनाै छै वैसैही दूध के
हाँ दूध दूध पिट्ठी बोलै छी ओके दूधपिट्ठी बोलै छी क्या
हो
हाँ पता न क खोआ जैसन लागे छै
कऽ
हँ
और सब बत
सब ठीक छै
ओ खाना बनि गेल छै
बनैत छै अहाँ के
अपने ई खेले आर ई पिठ्ठा चावल के चावल के पिठ्ठा खैले छी
चावल के पिट्ठी ख लै छी जे पानि में उबलाइ छै
हाँ
हाँ से तऽ खेलै छी ऐसे वाला भी चीनी वाला भी ऐसे वाला च जा हम ओतऽ मीठ चीज नहि खाइत छी ने से
तऽ ओ एक एक और तरीका से बनै छै क मसूर के दाल फुला के के आउ केना ओहि मे सब मसाला रख के आ ओके सीटी लगा दै छै आ ओके बेस बना दै छी बेसन के तरह घरे जैसा जेना इ पूरी जइसे भरऽ देह छै उन बना दै छी आ ओ का करै छी की चावल के आटा मे भर के आ उबाल दय छी ओके उबाल देय छी इंग बिना उबालल खाय छी चाह ओ ककड़ के बिच काट के तेलमे रिफाइंड फ्राई कर के हलका नमक छीट के खाय छी बड़ी नीक लागे छै मम्मी जी बोल छै कि बनावे ले तऽ बनाय त खाय छी बहुत नीक लागै छै एकगो बनैले छी मम्मी एगो बनले छीय ओकर बाद न बनले ओकर बाद एक पहिले पहले खयले छी दोस्त के घर हेलो
हाँ
बोले छी तऽ सुना दै छी
हाँ आवाज आबै छै बोलू ने
हाँ तऽ एक बेर दोस्त के खेले छी ने तऽ हम देखली तऽ मम्मी के बोलली तऽ मम्मी बनाय ले छी तऽ खैली ओकर बाद ना बनै छी तऽ ओमे की चावल के आटा बा तऽ बनाइ नीक लागै छै ओ
अहाँ के नया नया चीज बनाबय के मोन करैत छै ने
हाँ
और सब बताउ अहाँ के तऽ स रोटी बनाबै के छै कि बना लेली रोटी
ना बनी थोरा देर में लेट से तऽ खाना खाइ छी तऽ बन छै
हाँ अहाँ कने लाइट छै
हांँ लाइट तऽ रहै
हँ तऽ हमरो कने कहल अभि ये कटि गेल
ओ
अभियए कटि गेल हला आइ देखियौ ठीक छै हमहुँ जाइत छी तनि खाना उना खाब
ठीक छै
बादमे अहाँसँ बात करबके
ठीक